ह
हँ
हँ आवाज अ भी है
हेलो
हँ आवाज अबै हैं बाजू ने
आ जाइ है
ठीक छै हेलो हेलो आवाज किया न होबमे है
हो
ह अबै ह आवाज बोलू ने केहन हाल है की हाल छै।
ठीक हइ अहाँके केहन हाल छै
हँ मम ठीक छै आवाजे नहि अबै छल लैम कहली नेटवर्क नहि हो
हँ नेटवर्क पता नहि जियोवला के होय गेल ही नेटवर्क गड़बड़ा दै छै।
तऽ अभी कीसभ भऽ रहल छै
अब शाम के खाना के तैयारी भऽ रहल छै।
ओ अहाँ सबके कोन कोन त्यौहार चले हे अहाँ सभ तमे सोमाारिक करै छी सावन मे जे होइ हय
हँ हँ करै छियै
क टा करै छियै चारू क एगो दूगो करै छियै।
चारू नहि करै छियै दूगो करै छियै
ओ
एगो चढ़ती एगो हँ एगो चढ़ती एगो तरती करै छियै
ओ हमू सभ तऽ ओहिना करै छी दूगो केली पहिला लास्ट वाला
ओकर बाद तऽ रक्षाबन्धन चलै भी स अगला सावन पूर्णिमामे
हँ ओकरा बाद तऽ राखी चलि अबे हे कहू ने तऽ राखी सभ होय ह यहाँ सबके छै
हँ हँ होइ
कटा भाइ छथि
भइ छथिन तीन गो भाय छथिन
ओ तीनू भाइ अबै छथिन राख की बनब
हँ दगो भाय एतेक एतेक रहै छथिन एगो बा रहै छथिन
ओ उनका छुट्टी मिल जाए हाय
कभी कभी मिल जाय है कभी कभी नहि मिलै है
ह बाहर कमााय वाला के इहे होय है कखन छुट्टी मिल गेल सभ बेर छुट्टी नहि द कि नहि कम्पनी वाला सभ
हँ नहि सब कभी कभी दे तऽ कभी कभी आ जाए कभी कभी न दे इतना भी ओर अहाँके कठ भइ छथि हँ हो है ह छठ पूजा हो ह नहि नहि पोखरा तऽ होहिए बड बड़ का पोखरा है ई पूरा गाम के होइ ह होइ
ओ तऽ बड्ड शोभे हैत
हँ
ओ
तऽ बने है एक एकरी बार बने है घाट टूट के पूरा से पार्क वार्क सब बने है
तऽ आओर शोभत बड नीक लागत हमरा सबके नेहो होइत छलै की नै हमर सबके बड़की मम्मी करैत छै छलै दूरे पर घाइट खोलाइ छलै काहै की उस सब गाँव मे नहि जाइ छले किनै ह भरि गाँंव के एक जगह होइ छलै हमरा सबके बड़की मम्मी चा चाची सभ हमर दूरे पर करै छलै कियकि ओसभ कनिआ छलै गाँवमे तऽ जाइत नहि छलै
आ हो हो इहे ना जायत
हँ पोखरा हइ तऽ दूर छै पोखरा
आ हँ
ओते दूर पोखरि पर के जेतै जंगलो झाड़ बड्ड छै लोक साफ सुथरा करे ह तब ने पबनी त्योहार करै
छठ पूजामे तऽ सारा गाँव जवार आरके मिलके लैइका सब साफ करै है
नहि यै दूर छै किने दोसर गामवला सब तब जाइ छै हमर सबके गाँव वला नै जाय छै
अपने अपने दूरे खनवा के
हँ अपन अपन दूरा नहि करे हे एक जगह बड़का गो खोनलक सब एगो दूरा पर आ ओते सब जुटल ओते भेल
अच्छा अच्छा हँ तनि पोखरो सँ तनि नीक लागैत होइत
हँ ओहि तर सब बैठलक भरि गाँंव के लोग सब गीत सब गैल गेलक उ त केलक तँ शोभै है
हँ नहि हमरा हमरा यहाँरके सभ गाँव के गाँव के आबै हइ सभ
ह तऽ तऽ शोभे हैत
नीक लगै है आओज बतैयौ आओर की करै छेली अपने?
किछ नहि अभी दुपहरियामे की करिय हमहुँ कपड़ा सब उतारि कऽ लेलिय ह चुपते लए।
आय
हूँ
ओ तऽ कपड़ा चोपते छिये अहाँ
हँ तऽ अभी की करिय अभी तऽ बड् धूप है कि ने
हँ धूप तऽ बड्ड हइ बड्ड गर्मी हइ धूपके कारण बड्ड गर्मी लागै हइ
हँ
ह आऔर होली सब मे की होइय अहाँ सबके?
हेलो होली सभमे अहाँ सभके की होइ हय?
होली मे होय हय भ
होली होइ हय कि नहि आहां सबके?
ओहिमे अहाँ सभके केना की होइ हय?
मत के दिन जे बोहियार पकै हय
हँ आइगमे जरल धरल जाइ हय। कि नय पका कऽ सम्मत जरय हय ओहिमें रखाइ हय कि नय?
आ विहान भेले पुआ बड़ी बकरी मास आर बनै हइ।
ओ पुआ मास ई म मछली बनय हय कि ने?
हँ हँ हँ सब बनय हय। हमरा आर सभके भगवानके नहि चढ़ै ई कहीँ कहीँ भगवान आरके चढ़ै हइ तब होइ हइ।
ओ हँ तऽ बहुत जगह कुछु किुछु नियम अलगो रहै हइ कि ने।
हँ ह तेकर भगवान आर ने उह सामनेमे दिन पड़ै हइ शुक्र सोमार सतमी तिथि तब पूजा होइ हय।
होली अहाँ खेलै छियै अहाँके पसन्द हा?
हँ खूब पसन्द हय हमरा सब त्यौहार पसन्द हय खूब मजे से खेलीहे करिहे।
आब तऽ देखै छी पहिले लेखा लोक कहाँ खेलय हय पहिले तऽ लोक रंग खेलय छलै ह आब तऽ बड सब सुकुमार भेल जाइ छै कहत की हमरा अबीरे लगा हम अबीरेसँ खेलब रंग नहि लगायब
हँ कहे हमरा एलर्जी हो जाइ हय। तबियत खराब हो जा जाय हय एना नहि लगाबै हय लोको।
हम सब लै चा छेलियै धिया पुता तऽ तऽ गांव में जाय छलियै तऽ गांव सब के भाभी सब पकड़ि पकड़ि कऽ रंग लगबे छले ओहो हरियर रंग सब की जल्दी न छूटे
ह ह अ तऽ हरियर रंग यै सब तऽ नहि खेले सब कह गाल हमर एलर्जी हो जायत ई हो
हँ तऽ ई सभ नया पर भऽ रहल छै कि ने पहिले के लोक के एलर्जी कहाँ होइ छलै
हँ पहिले के लोक तऽ कुछो भी लगबैत रहे नहि होइत रहे
पहिलेके लोक कादो माटी बड्ड खेलैत छलैए कादो पटा पटा कऽ होली खेलैत छलै आब के लोकके देखै छियै दिने दिने सुकुमार भेल जाइत छै
हँ सम्मतके दिन कादो आर खेलली फेर होल अगला दिन रंग खेलैत शाममे अबीर खेलत सभ
उहै कि नहि आब तऽ बस खाली अबीर लगैत कहत की भऽ गेलै
भए गेले हँ आ फोटो आर के जमाना हो गेले अभी लगाय तऽ अच्छा से फोटो घीच खिचैत विडियो आर बनैत ह ह बस उतनै रहि गेल है होली
आजकल गाँव सबके कनियो बहुरिया सब करै छै कि देख ओहि घरमे नुका जैत कि कहत कि हम नहि हम हम रंग नहि
हँ हँ नहि खेलत सब
ह ह
सब रंगे के त्यौहार है ई सब रंगे से शोभै है
हँ
हमसभ जाइ छी तऽ खूब नहि खेलत तऽ ओकरा आओर जाए कऽ खेलयबै खेलाइके आबै छियै
ठीक छै तऽ फ्री फ्री हम होइ छी कनि तऽ फेर अहाँ से बतियाय छी
ठीक ठीक बा ठीक
राम राम राधे राधे
राधे राधे